हेलो
नमस्कार जी।
नमस्कार नमस्कार।
ओर सब ठीक छैय न
हूँ सब ठीक छैय।
आइ हम गामक डाकघर गेलहुँ ओते बहुत रास लोक अलग अलग काज लेल आय छले केओ चिठ्ठी पठा रहल छल केओ पैसा जमा करैत छल ओ केओ आधार से सम्बन्धित काज करबा लेल आयल छल हमरा बुझाइ जेय डाकघर एतेक महत्वपूर्ण समता किए मानल जाइत अछि।
डाकघर केवल चिठी पठायबाक स्थान नहि अछि। ई सरकार नागरिक विचय एकटा महत्वपूर्ण कारी अछि। एतेय चिठ्ठी पार्सल बचत खाता पैसा जमा बीमा आ अनेक सार्वजनिक सेवा उपलब्ध रहैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे मोबाइल आबि गेलेला के बाद चिट्ठी के महत्व कम भऽ गेल होइतत।
चिठ्ठी के उपयोग कम भेल अछि मुद्रा डाकघरो महत्वपू एखनहु बहुत पेच अछि। एखनो डाकघर डिजिटल सेवा बैंकिंग सेवा आ सरकारी योजना सबमे स महत्वपूर्ण भूमिका निभ रहल अछि।
काल्हि हम देखलहुँ जे वृद्ध लोक अपन पेंशन लेबाक लेल डकघर आयल छले
बिलकुल बहुत रास सरकारी योजना पेंशन बचत योजना आर्थिक सेवा डाकघरम माध्यम से लोक सब घरी पहुँचल जाइत अछि।
सच कहू तऽ डाकघर गामक लोक लेल बहुत उपयोगी अछि।
हाँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर लोक सब के बबैंकिंग बचत बीमा आ सरकारी सेवा उपलब्ध कराबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे पार्सल सेवा सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल लोकसभ अपन आवश्यक सामान दस्तावेज पुस्तक औषधि आ उपहार सुरक्षित रूप से एक स्थान से दोसर स्थान पठटाावे त छबी
कालहि हम पढ़लहुँ जे डाक विभाग बहुत पुरान संस्था अछि।
हाँ। डाक सेवा बहुत वर्ष सँ लोकसभ के जोड़ति आबि रहल अछि समयक संग एकर कार्यशैली बदलल अछि मुदा एकर महत्व एखनहु बनल अछि
सच कहूं तो ई सेवा बिना समाजक बहुत काज कठिन भइ जायत
बिलकुल दूर दराजक क्षेत्र मे सेहो डाक कर्मचारी नियमित रूप सँ सेबा पहुँचबति छबि ई बहुत जिम्मेदारीक काज होइत अछि
हँ बिल्कुल बिलकुल हमरा लगति अछि जे बचत योजनामे सेहो डाकघर भरोसेमन्द अछि
हँ बहुत लोक अपन भविष्यक सुरक्षित करूबाक लेल डाकघर मे बचत खाता अबत्ति जमा आ अन्य योजना मे पैसा जमा करति छथि
काल्ही हम सोचि रहल छलु जे डाकघर केवल भवन नहि बल्कि सामाजक सेवा केन्द्र अछि
बिलकुल ई संस्था लोक सभऽ के जोड़ति अछि आथिक सुरक्षा दति अछि सरकारी योजना पहुँचबति अछी आ समाजक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दति अछि
हमरा पूरा विश्वास अछि जे भविष्य मे सेहो डाकघरक महत्व बनल रहत
हँ यदि डिजिटल टकनिक आधुनिक सुविधा तेज सेवा पारदर्शिता ग्रामीण पहुँच ऑनलाइन व्यवस्था जनविसह निरन्तर बढ़ति रहत तखन डकघर भविष्य मे आओर प्रभावशाली सार्वजनिक सेवा केन्द्र बनी सकति अछि
सही केहलिये जी डाकघर केवल चिठ्ठी भेजबाक संस्था नहि बल्कि विश्वास सेवा बचत सुरक्षा सरकारी योजना ग्रामीण विकास आर्थिक सशक्तिकरण ओ समामाजक प्रत्येक नागरिक के जोड़बाक एकटा महत् मजबूत माध्यम अछि एहि संस्थाक योज योगदान भारतक विकास यात्रा मे सदवि महत्वपूर्ण रहय
समय बदलल अछि मुदा डाकघर सेहो समयक संग बदलल अछि एखन डाकगर केवल चिठ्ठी नहि पठबति अछि बल्कि डिजिटल बैंकिंग आधार सेवा बचत योजना बीमा ऑनलाइन भुगतान आ अनेक सरकारी सेवा सेहो उपलब्ध करबति अछि
हमरा लगति अछि जे गामक लोक सभ लेल ई बहुत उपयोगी होयत
बिलकुल जतेक गामा मे बैंक नहि अछि ओतय डाकघर लोकसोबा के आर्थिक सेवा बचत सुविधा आ सरकारी लाभ पहुँचबति अछि इह कारण ग्रामीण क्षेत्र मे एकर महत्वपूर्ण बहुत अधिक अछि
काल्हि हम देखलु जे डाक कर्मचारी घर घर धरि सेवा पहुँचाबति छथि
हँ कतेकोटाम दद लोक दिव्यांग नागरिक आ दुरस क्षेत्रक परिवार सबके डाक कर्मचारी घर पर पेंशन पैसा आवश्यक दस्तावेज पहुँच देत अछि
सच कहूं तो ई बहुत जिम्मेदारीक काज अछि
बिल्कुल समय पर सही व्यक्ति धरि सुरक्षित रूप संग सामग्री पहुँचानेक डाक विभागे सवेद पेद जिम्मेदारी होयत अछि
हमरा लगैत अछि जे डाकघरमे पैसा जमा करनाइ सेहो सुरक्षित होइत अछि
हँ बहुत रास लोक अपन भविष्य सुरक्षित करबाल लेक डाक घरक बचत योजना मासिक आय योजना अवधि जमा आ अन्य बिनवेश योजना चुनेत छैई,
काल्हि हम पढ़लहुँ जे बच्चा सभक लेल सेहो विशेष बचत योजना होइत अछि
बिल्कुल, ट्गर मे एहन योजना सब उपलब्ध आछि जाहि सब माता पिता अपन बच्चा सबक शिक्षा भविष्य लेल धीरे धीरे बचत कर सकैत छै,
सच कहू तो बचत करबाक आदत बहुत आवश्यक अछि
हँ नियमित बचत आर्थिक सुरक्षा दैत अछि कठिन सममयमे बचाओल धन पारिवारिक बहुत सहायता करैत अछि,
बिल्कुल बिल्कुल। हमरा लगैत अछि जे डाकर समाज मे विश्वासक प्रतीक अछि,
बिल्कुल, बहुत बर्ष सल डाक विभाग पर भरोसा करैत आबि रहल छै ई विश्वास सेवा ईमानदारी आ नियमित कार्यशैली संग बनल अछि,
बिल्कुल बिल्कुल, काल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे आधुनिक तकनीक ओ परम्परागत सेवा एक सङ्ग चलि सकैत अछि
हँ। डाक घरएहि बतेक उत्कृष्ट उदाहरण अ अछि, ई अपन पुरान भरोसा बनाए रखने आधुनिक डिजिटल सेवा सुविधा सेहो प्रदान कए रहल अछि,
हमरा पूरा विश्वास अछि जे भविष्यमे डाकघर आओर आधुनिक बनत
बिल्कुल बिल्कुल यदि डिजिटल तकनीक एहि सेवा पदर्शितता ग्रामीण पहुँच ऑनलाइन सुविधा आथिक जागरूकता आ जनविश्वास निरन्तर मौजूद होइत रहत तऽ डाक्घर भविष्यमे भारतक सब सबसँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा संस्था सबमे से एक बनल रहत
सही कह लियए जी टा्गर केवल चिट्ठी या पार्सल पहुँचबाक के स्थान नहि बल्कि भरोसा बचत आर्थिक सुरक्षा सरकारी सेवा ग्रामीण विकास डिजिटल पर्यटन ओ सामाजिक जुड़ाव ओ नागरिक सुविधा प्रदान करल बला एक अत्यत महत्वपूर्ण संस्थान अछि, एहि संस्था योजना देशक विकास ओ नागरिक जीवन मे सदैव अमूल्य रहत
बिल्कुल बिल्कुल, ई बाती बिलकुल सही अछि जखन बहुत रास स्थान पर निजी सुविधा नही पहुँचैत अछि तखन डाक विभाग अपन नियमित सेवा जारी राखैत छी ई संस्थाक सबसे वेद विशेषता विश्वसनीयता अछि-
हमरा लगैत अछि जे डाक कर्मचारीक काज बहुत कठिन होइ सकत
हँ तज गर्मी बर्षा ठण्ड बाड़ी या दुर्गम रास्ता कतेको कठिन परिस्थिति मे से ह डाक कर्मचारी लोक सवा धरी जरूरी सामग्री पहुँचाबैत छै।
काली हम देखलहुँ जे बहुत रास विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाक के दस्तावेज ड्गर से पठा रहल छले
बिलकुल महत्वपूर्ण आवेदन पत्र प्रमाण पत्र शैक्षणिक दस्तावेज आ सरकारी कागज सुरक्षित रूप स पहुँचाबे मे डाक विभागक महत्वपूर्ण भूमिका अछि
सच कहू तो भरोसा बहुत पैघ ब बाती होइत अछि
हँ बर्षा सँ लोक डाक विभाग पर भरोसा करैत आबि रहल छैय समय पर सेवा जिम्मेदारी संग काज करबाक कारण ई विश्वास बनल अछि
हमरा लगैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्र मे डाकघर आओर बेसी आवश्यक अछि
बिलकुल बहुत रात गाम मे बैंक या अन्य सुविधा नहि होइत अछि मुदा डाकघर लोक सेवा के अथिक सरकारी से बला उपलब्ध कराबैत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे महिला सब सेहो बचत योजना खोलला लेल आयल छलाह
हँ डाकघरक बचत योजना परिवारक आर्थिक सुरक्षा बढ़ाबैत अछि बहुत परिवार नियमित बचत कय अपन भविष्य मजबूत बनाबैत छथि
सच कहू तँ बचत करनाय प्रत्येक परिवार लेल जरूरी अछि
बिल्कुल बिल्कुल नियमित बचत संकट कालमे सहारा बनैत अछि आ आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़बैत अछि
जी बिलकुल सही कह ले हमरा लगैत अछि जे डाक्घर सामाजक विकासमे चुपचाप योगदान दैत अछि
हँऽ बहुत लोक एकर योगदान पर ध्यान नहि दैत छथि मुदा डाक विभाग पाचों लाखो नागरिकक जीवन आसान बनावै मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
काल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे ई सेवा भविष्यमे आओर आधुनिक बनत
बिलकुल बिलकुल डिजिटल सुविधा ऑनलाइन सेवा तैय फसल व्यवस्था आधुनिक बैंकिंग आ तकनीकी सुधारक माध्यम अपन डाकघर निरंतर अपन सेवा बेहतर बना रहल अछि
हमरा पूरा विश्वास अछि जे डाकघरक महत्व कहियो समाप्त नहि होयत
हँ जतेक दिन नागरिकके सुरक्षा सेवा भरोसेमन्द व्यवस्था उचित सुविधा सरकारी सहयोग
डाकघर केवल सरकारी कार्यालय नय बल्कि विश्वास ईमानदारी सेवा सामाजिक उत्तर दायित्व आर्थिक सुरक्षा ग्रामीण विकास डजिटल सुविधा आओर नागरिक हितक मजबूत केन्द्र अछि। ई संस्था निःस्वार्थ भाव से करोड़ो लोक सबके जोड़ैत अछि आओर राष्ट्र टक विकास यात्रा मे महत्वपूर्ण योगदान दैत रहैत अछि।
जी जी डाक टिकट केवल चिठ्ठी पर लगाबैक वस्तु नहि अछि ई देशक इतिहास संस्कृति विज्ञान स्वतंत्रता सेनानी महान व्यक्तित्व महत्वपूर्ण आ घटनाक परिचय देबाक एकटा माध्यम अछि।